हेलो
हँ की अच्छा एकटा ई-ई-ई मतलब ई जानकारी चाही हमरा जे अऽ चाहे तू पूछ नऽ से कोनो आदमी जे जे कोनो आदमी जे छैय से जमीन लेबऽ वला आदमी छैय तऽ ओकरा कोन कोन बात के ध्यान राखक चाही पहिने से जमीन लियऽ से
हँ हँ ठीक छै आ मतलब जमीन जे कियो जेना हमहीं जमीन लेबैय तऽ हमरा कोन कोन बात सबके ध्यान देबय कऽ चाही
हँ देखियौ सबसे पहिल तऽ सबसँ पहिल तऽ ई छैय जे जँ जमीन अहाँ निवास कऽ लेल लऽ रहल छी रहय कऽ लेल लऽ रहल छी जे हँ हमरा भविष्य मे ओहिठाम घर बना के रहय कऽ अछि तहन तऽ जे छैय से सबसँ पहिने ओतयके माहौल पता करियौ ओतऽ के कोन कोन वर्ण के कोन कोन जाति के व्यक्ति सब रहे छैय ओहि सबके वर्णके साथ अहाँ रहऽमे मतलब एडजस्ट कऽ पेबै कि नहि किये तऽ जतऽ रहबै उतऽ तऽ भाय अड़ोसी पड़ोसी ई सब तऽ रहबे करै छैय
हँ जरूर
आ पड़ोसी जँ यदि कांय कांय करयवला रहल या क्लेश करयवला रहल तऽ ओ कहीं नऽ कहीं अहूं के से परेशान करबे करत
हूँ तऽ करबे करतै जरूर
हँ तऽ तइ दुआरे या कोनो एहन बहुत लड़ाकू झगड़ालू प्रवृति के कोनो व्यक्ति रहल हिंसक कोनो चीजमे तुरन्ते हथियारे उठा कऽ मारिये पीट करय लागल तऽ ओहनसभ सब के सानिध्य मे तऽ नहि नऽ रहबय अहाँ
हू नहि नहि
ह तऽ सबसँ पहिने तऽ इएह देखय के रहैत छै जे ओतय के माहौल केहन छै। ओ तऽ कम सऽ कम एते तऽ जरूर जे जतय अपन घर भेल ओहिके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तरफ तऽ रोडे रहल छैय। तऽ कम सँ कम दुइओ तीन चारि गो घरके जे छैय से। अपन। अनुकूलवला जे अनुकूलवला रहै। ताकि भविष्यमे जहन रहबै तऽ भाय कि नहि किछ आ सभके अपन। अपन जमीन छोटे भ रहल छै। त दूगो चारि गो जमीन रहैत छै तऽ। मान लआ कोनो फंक्शनो तंकशन भेल ते दूगो चारि गो आदमी के दूरा उड़ दुअरा सभके यूज कऽ सकैत छी या नहि किछु तऽ अपन खेतियो पथारी जहन कोनो करऽ लागल त बनो तइनो लागऽ के लेल चाहे। कोनो आदमी एक बोझा किछु रखबे केलकै तऽ ओहो राखै लेल तऽ अलगसँ जमीन चाही ने।
चाही ने ह ह त हुनका सभसँ तऽ मेल मिलाप से तऽ रहे पड़तै ने।
रहे पड़ैत छै। तऽ नहि ताहि दुआरे छै। घरे बनेबे त लोक के बालू राखे के लेल सीमेंट राखे के लेल।
ईटा रखेके लेल हँ हँ
ईसभ चीज त अगले बगले सभपर निर्भर रहै छै।
निर्भर रहै छै हँ
हँ नहि ओना रोड परर तऽ गिरा नहि सकैत छियै।
नहि रोड पर गिरेबै कना
तऽ ताहि दुआरे जे छै से ई सभ चीज मायने रखैत छै ओतय के माहौल पहिले पता करियौ तहन दोसर चीज छै जे जे जमीन हमरा लेबाक अछि ओहि जमीन के जे मूलभूत जानकारी छै जेना जमीन के खाता नंबर जमीन के खेसरा नम्बर जमीन के रकबा जमीन के चौहद्दी जमीन के प्रकार कि कोन प्रकार छै खेतीहर जमीन छै की अ घर मे मकान मे सहन करे वाला जमीन छै घरारी टाइप के जमीन छै त ईसभ चीज जे छै से आइ काल्हि ऑनलाइन अप अपलोड रहै छै वेबसाइटपर हँ तऽ ई सभ चीज जे छै से जकर जमीन छै ओकरास से ई सभ चीज मांगग कऽ अपने से चेक कलू जे हँ ई जमीन वास्तव मे वही व्यक्ति के छै जे व्यक्ति बेचय वाला छै।
बेचय वाला छथिन कि नहि हँ हँ।
य कते एहनो होय छै जे जमीन संयुक्ते रहय छै एगो बाप के तीनटा बेटा चारिटा बेटा रहै छै तऽ ओ जमीन तीनू चारू आदमी के नाम पर रहै छै। अ ओहिमे से कोनो एगो बेटा बड़ होशियार रहल तऽ ओ चाहलक जे हमही बेच।
बेचली पाइ राख ली हँ होबो करै छै एन
होबो करै छै त ताहि दुआरे ईसभ चीज जे छै से पता करयके रहैत छै जे हँ। जँं ओ व्यक्ति स्वयं नहि बताबय त आस पड़ोससँ अगल बगलसँ पता कऽ। ओकर तहने जे छै से जमीन सभके खरीद बिक्री करबाक चाही।
ह
नहि तऽ आइ काल्हि तऽ एते छै लोक सभ देखै छै एक बेर उलझि गेल छै जमीन मामला मे तऽ मंत्री तक चलि जाइ छै लेकिन
चलि जाइ छी नम भऽ पबैत छै हैं अखन देखय नय छिय नेपाल मे जे लेर रहल छथिन चौबीस पच्चीस साल सँ त केस लड़ै छथिन आब जे जे ह जमीने केलक आ जे चीज करथिन से आब कोर्टे सँ करथिन।
कोटे स
हु से छै।
तमे समधान सँ एकदम सचेत भ क अपन जे छै से सब चीज अपना तरफ से ऊपर क ली पता क ली
हँ हँ अपन सुविधा पहिले देख ली
हँ अ आ जमीन केे वोरीफाइयो जे छै से करवा ली जेना मैन लिेय कागज पर लिखल छै कि हँ ऊ दस धुर छै आ आमीर नपते त पता चललै कि ने ओ त आठे धुर छै
आठे धुर छी
आ किया त हम अहाँ त जानै ने छियै जे कते धूरके केना कतेक इञची या कतेक फीट या कतेक करी रहतै त ओ दस दस धूुर कहलेते
नय नय ओ त अमीने जथिन
हँ त ताय दुआरे जे छै से ईसभ चीज कनि कर सँ पहिले ईसभ चीज जँचबा ली
जचवाली तहन हू
ह तहन जे छै से ओत अपन जमीन खरीद ली नहिये रह के ऐच मानि लिअ अहाँ जमीन खरीद लेलहुँ एखन पाँंच साल दस साल राख के फेर ओ जमी के रे भागि जेतै तहन अहाँ बे
बेेचे चाहै छी हँ
तैयो ईसभ चीज देखनाइ जरूरी रहै छै कियकि एखन अहाँ सोचिकऽ एखन अहाँ ई सोच क ल लेबै जे हम त दस साल के बाद बेच देबै लेकिन दस साल के बाद अहाँके साथ एहन सिचुएशन भ गेल जे अहाँ आब अपना जगह पर नय रहके के लेल मजबूर छी आब अहाँ ओहि जगह पर घर बनााक रहबे करबै
रहबे करबै हँ हँ त पहिले त लेबय के त इए सोचिकेै ने कि हँ हम ओहि जगहपर रहब
रहब
इह सोच क लिए ते ने से बात
से बात सब छै त
इ सभ चीज जानकारी जहन भ गेल सभचीज भ गेल तब सोझे जे छै से पाइके बात करू दियौ आ नय त डाायरेक्ट जे छै से रजिस्ट्री ऑफिस मे आउ दूटा गवाह अपना तरफ से ल क आबू दुता गवाह ओकरो तरफ सँ रहतै आ आरामसे जे छै से रजिस्ट्री कराबू
अच्छा से सब होइ छै नेय
हू
रजिस्ट्री जाहि दिन भए गेल ओ के नब्बे दिन के अन्दर दाखिल खारिज करल
अच्छा। मतलब अपना नाम सँ अथि रसीद कटालु
रसीद कटाल ह ह
हू।
किया त रजिस्ट्री मतलब भऽ गेलै जे हँ जमीन के आब जे छै से निबन्धन भ गेलै एहि व्यक्ति के नाम ओय सँ रजिस्टर वन जैसे बने छै जैसे अहाँकेँ हाथ मे केवाला चैल ए लेकिन सरकार के तऽ एगो और रजिस्टर छै जैसे ओय जमीन। कऽ लगान लग ले छै सरकार
हू।
बुझलियै तऽ ओहिके लेलऽ एगो दोसर रिस् ट छैय ओकरा कहै -कहल जाय छैय रजिस्टर टू
रजिस्ट्रर टू।
ओय मे जे छैय से नाम तहने जाय छै जहन दाखिल खारिज हेतै
हूँ हूँ
दाखिल खारिज के मतलबे छैय कि एक आदमी दखल केलकै आ एक आदमी अपना मे खारिज कऽ देलकै यानि कि व्यक्ति के नाम पर व्यक्ति के नाम पर कुल पाँच कट्ठा के जमीन छेलैया ओय मे से दस धुर जमीन भी ब व्यक्ति खरीद लेलकै
अच्छा।
त जे व्यक्ति है ओकरा नाम पर जे जमाबंन्दी छैय ओय मे एखन धैर तऽ जे छैय से एते दस पाँंच कट्ठा के उ जे छैय से लगान भैर रहल छैय मालगुजारी भै रहल छैय लेकिन जखैनते इ व्यक्ति त अपना नाम पर दाखिल खारिज करा लेतै तऽ ओकरा मे से पाँच कट्ठा मे से दस धूर कैट क अ एकरा नाम पर दस धूर चैल एतै
अच्छा अच्छा
त एहि के लेलऽ दाखिल खारिज करबाबऽ पड़ै छैय
हू।
तहन जे छैय स ओय व्यक्ति के नाम से एगो अलग जमाबंदी मिल जाय छै तब जे छैय से ओय जमाबंन्दी के नाम पर नै ओय जमाबंन्दी पर हर साल जे छैय से अपन मालगुजारी भरैत रहू रसीद कटबैत रहू।
भरैत रहू ह ह
रसीद कटबैत रहू।
हूँ उहो छोड़ देलीयै रसीद। कटनाइ ओहो रसीद कटनाइ छोड़ देलियै तब हन एके बेर भारी पैड़ जेऽ
ह से आब आय कैल्ह लोक नै करै छैय ई सभ पुरनका जे छुइट गेल छैय जेकर छूइट गेल छैय चूकि। हूँ तत्पर रहै छैय सभ एैय सभ मे
हूँ हूँ
तऽ ई सभ चीज जे छै से जानकारी रहनाइ बहुत जरूरी छै नहि तऽ एय सब मामला मऽ लोग ठका के जाइ छै
हू अरे कहबहि कि घर घर बननाइ या उ शादी बियाह करनाइ जमीन लेनाइ ई सब छै जे बहुत जैऽ मतलब सोच समझ कऽ पैर राख पड़े छै ने अय सबमे
हँ हँ
से बात छै
तऽ तहि दुवारे जे छै से
बियाहे शादी विवाह सभ जे होइ छै तऽ ठीक परिवार मिलै छै घर परिवार तऽ ठीके छै नहि एहिमे किछ कारण निकलि गेलै तऽ फेेका जाइ छि सएह बात छै
तऽ फेर एकबेर सौदा तऽ एहन होइ छै जे जिन्दगी भरिके लेल होइ छै
हँ हँ से बात सब छै
से बात
हूँ आ दस द दस दूरमे बनबो कतेक करतै एहिमे घर उर सब कतेक बैठतै दस घूरमे
दस धूरके मतलब भेलै दस धूर के मतलब भेलै लगभग साढ़े छह पौने सात सऽ मतलब बुझू ने लगभग साढ़े छह सौ स्क्वायर फीट जमीन भेलै
हू
अ साढ़े छह सए स्क्वायर फीटमे आब माइन लिय चौड़ाइ कतेक छै ओहि जमीनके यदि बीस फुट लम्ब चौड़ाइ छै आ तीस फुट लम्बा छै
हू
हेनय तऽ उ डिपेन्ड करै छै जे कतेक चौड़ा जे जमीनके मामलामे चोडगर जमीन बेसी रहैत छै तऽ लोकके बेसी फायदा होइ छै
फायदा होइ छै हँ हँ
लेकिन आइ काइल चौड़ा जमीन कम मिले छै लम्बाई बेसी मिल जाय छै
लम्बाई ज्यदा मिल जाय छै
हँ जेना अपने सबके देखियौ चौड़ाइ ओतेक नय छै लेकिन लम्बाइ छै अन्दर तक हँ आ लेकिन चौराइ कम छैय
हू
तऽ ओ एहिपर निर्भर करै छै कि ओ लम्बा बेसी छै कि चौड़ा बेसी छैय
हू हू
तऽ ओना तऽ सात सौ स्क्वायर फीट जमीन भेलै तऽ मतलब बुझियौ न ओहिमे जे छै से
दस बाइ दसके तऽ सौ तीनटा जो यदि रूम बनेते त तीन सौ स्क्वायर फीट में जमीन भऽ जेतेय
आगाँ बात करब एहिके